अरेपरा
करू ने
जल्दी टाइम कम दे
दू मिनट दू दू मिनटके करू दू मिनट द दू मिनट कर अपने ऐसे तऽ पाँच मिनट से दस मिनट के बीच कयए आँ
हो जात ने
पांच मिनट से दस मिनट के बीच कहै करै ल लेकिन दू दूए मिनट कर करू एहिस ट्र्स पूरा करिकऽ भेज देब समय कबबै याती करब
ह
स नम्बर कमे ने देतै तऽ की करबै कार्ड केस पूरा करि दिौ आँ दस बीस नम्बर कम देत
कोइ बात नहि वैसे भी टाइम कमि जाब
ह ओकरामे की ओकरा मे जे लिखल है जे कोन कोन विषय पर बात केल हो तऽ की लिखै छी
वह राज राजनीतिक
राजनीति आओरथि भी त कार्य के बारेमे बात कल
अगर ओकरा हमे चेंज अगर ओकरा हमे चेंज करते दै छियै तऽ नम्मन नहि तै
अग्े नहि बनैया
आ त
आँ
मम्मी यहाँ पर मे बाजे ह है
के
क मम्मी बाजे यै की हँ ई मतलब अ बाजल नहि हमरा
बाजल नहि
ओ
किया
मन्दी क मतलब ओकररा सुूतनेमे जे सुूतमे दिक्कत हो
। हँ तऽ द तब ने।